नै
जी नमस्कार मित्र।
सब ठीक छी?
हम ठीक छी।
बिल्कुल-बिल्कुल तो आज हम एक बहोत महत्वपूर्ण विषय पर बात करय चाहै छी। आ ठीक छै।
ठीक छैई।
ओम् - - अ आज तऽ हम तोरासँ परीक्षाके दिनक अनुभव पर विस्तारसँ चर्चा करय चाहैत छी। कारण परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थी जीवनमे अत्यत महत्वपूर्ण अवसर होय तो अछि। जतय मेहनत अनुशासन आ आत्म वि- विश्वासक - वास्तविक परीक्षा होइत छैई।
अहाँ बिल्कुल उचित केलहु परीक्षाक दिन विद्यार्थीक उचित- - कहलो परीक्षा दिन विद्यार्थी मनमे उत्साह- - जिज्ञासा, घबराहट, असफलता, आाशा- - एहि समय त रहैत अछि तहिल लेल- - एहि दिन विशेष तैयारी आ समय अत्यन्त आवश्यक होइत अछि- -
बिलकुल- बिलकुल हम परीक्षा दिन प्रातः काल बहुत जल्दी उठैत छी- - स्नान ध्यान करै छी भगवानक अस - स्मरण करै छी, अपन मन के शान्त रखबाक प्रयास- - करै छी जाहि स पूरा दिन सकारात्मक रूप से बीतै- -
उ हम सब समाय पर उठिके - - पौष्टिक भोजन कर व्यव सामग्री जातिक- - छी प्रवेश पत्र कलम पेंसिल आ अन्य वस्तु सब ठीक- - राखे छी ताकि परीक्षा केंन्द्र पहुँचल- - पर कोनो असुविधा नहि होई।
बिल्कुल- बिल्कुल- - घर से निकलियै से पहिले हम अपन माता- पिताके चरण स्पर्श- - ते हुनकर आशीर्वाद ले छीई। कारण हुनक शुभकामना हमरा आत्मविश्वास आ मानसिक शक्ति प्रदान करैत अछि।
हम परीक्षा केंन्द्र समय से पहिले पहुँचे छी ताकि- - हड़बरी नहि होइ वातावरण- - बुझ बाक अवसर भेटैत आ मन पूर्ण रूपसँ शान्त रहैई।
बिलकुल - - परीक्षा कक्षामे प्रवेश क हम अपन निर्धारित स्थान पर शान्ति पूर्वक बैसल छी। अ निरीक्षकक सब निर्देश ध्यान पूर्वक सुनैत छी। कारण नियमक पालन करब प्रत्येक विद्यार्थी कर्तव्य होइत अछि।
प्रश्न पत्र भेटलाक बाद हम जल्दबाजी नहि करैत छी। बल्कि सम्पूर्ण प्रश्न पत्र ध्यानसँ पड़ैत छि। आ उत्तर लिखबाक योजना बनबैत छी।
बिलकुल हम सर्वप्रथम ओहि प्रश्नक उत्तर लिखैत छी। जाहि पर हमरा पूर्ण विश्वास रहैत अछि। कारण एकरास से आत्मविश्वास बढ़ैत अछि। आ समयक उचित उपयोग होयइत अछि।
बिलकुल कठिन प्रश्न देखि के घबराह- - घबराएब उचित नहि होयइत अछि बल्कि धैर्य रखबै। सोच विचार करबाक बाद उत्तर लिखबाक प्रयास करबाक चाही।
हँ बिल्कुल परीक्षा लिखित समय हम स्पष् स्वच्छ आ सुन्दर अक्षर मे- - उत्तर लिखबाक प्रयास करैत छी। ताकि परीक्षक उत्तर सहजता से पढ़ि सकति।
बिलकुल समय-समय पर घड़ी देखैत रहब आवश्यक होएत अछि कारण समय के उचित प्रबन्धक सफल परीक्षाक महत्वपूर्ण आधार मानल जाएत अछि।
हां। कोनो प्रश्न बुझबा मे कठिनाई होएत अछि तऽ घबराबय नहि चाही। बल्कि जे जानकारी हो तकर आधार पर शान्तिपूर्वक उत्तर लिखबाक प्रयास करबाक चाही।
सच कहलौ परीक्षा कछा मे कदापि नकल नहि करबाक चाही कारण ई अनैतिक कार्य अछि आ एकरा दोस परिणाम भविष्य पर सेहो पड़ि सकैत अछि।
बिलकुल परीक्षा केवल अंक प्राप्त करबाक माध्यम नहि अछि। बल्कि ई ज्ञान, धैर्य, अनुशासन आ परिश्रमक वास्तविक मूल्यांकन सेहो करैत अछि।
बिलकुल। जे तैयारी नियमित रूपे से कयल जाय तऽ परीक्षा दिन कोनो प्रकार भय नहि रहैत अछि आ आत्मविश्वासो बढ़ैत जाएत अछि।
हां बिलकुल उत्तर सीमाप्त भेला के बाद हम सम्पूर्ण उत्तर पस्तिका फेरस से ध्यान पूर्वक जांचत छी ताकि कोनो त्रुटि अथवा अधूरा उत्तर नहि रहि जाय।
सच केहलु। हम प्रश्न संख्या, रोल नंबर आवश्यक विवरण सब ठीक प्रकार सँ लिखल अछि कि नहि एकर विशेष ध्यान रखत छी।
बिलकुल घंटी बजला के बाद उत्तर पुस्तिका शान तिपूर्वक निरीक्षक के जमा कै हम सब नियमक पालन करैत कक्षा से बाहर निकलत छी।
बिलकुल परीक्षा समाप्त भेलाक तुरन्त बाद हम अत्यधिक चिन्ता नहि करत छी, बल्कि आगामी परीक्षा तैयारी मे अपन ध्यान केन्द्रित करैत छी।
हां घर पहुँच के हम अपन दिनचर्याक समीक्षा करै छी। आ सोचैत छी जे अगला परीक्षा लेल कोन विषय पर बेसी मेहनत करबाक आवश्यकता छै।
बिलकुल हम अपना त्रुटि शिक्षा लेत छी आ संकल्प करैत छी जे अगामी परीक्षा मे आओर बेसी अ लगन, अनुशासन आ आत्मविश्वास संग तैयारी करब।
बिलकुल वास्तव मे सफल विद्यार्थी ओहि व्यक्ति के कहल जाएत अछि। जे निरन्तर परिश्रम करैत अछि। समयक सम्मान करैत अछि आ ईमानदारी से परीक्षा दैत अछि।
सच केहलु। अहाँ के बात सुनै के स्पष्ट बुझाएत अछि जे परीक्षा मे सफलता केवल बुद्धि से नहि बल्कि नियमित अभ्यास, धैर्य आ सकारात्मक सोचे से प्राप्त होएत अछि।
हां निश्चय जे प्रत्येक विद्यार्थी समय पर तैयारी करै ईमानदारी से परीक्षा देै गुर्जन आ अभिभावकक सम्मान करै तऽ ओ अवश्य सफल भै। अपन जीवन मे उज्जवल भविष्य्यक निर्माण कै सकैत अछि।
परीक्षक दिन हमारा। सभस बेसी खुशी एहि बात बाता होइत अछि जे। हम नियमित रूपेस पढ़ाई। केने रहैत छी तऽ परीक्षक कक्षामे बेैसलाक बाद। मनमे कोनो प्रक। कारण भय नहि रहैत अछि आ आत्मविश्वास स्व बढ़ि जाइत अछि।
बिलकुल ई बात पूर्ण रूपेण सत्य अछि। कारण नियमित अध्ययन समयक सही उपयोग। आब प्रतिदिन अभ्यास करने यार विद्यार्थी परीक्षा कक्षा मे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर धेर पूर्वक लिखैत छथि।
बिलकुल सही केहलु हम परीक्षा फ्राम। होयबासँ पहिले गहरी साँस लैत छी। अपन मनके शान्त करैत छी आ ई। विश्वास रखैत छी जे भगवान हमर परिसरो उचित फल अबस। देता।
बिलकुल जे प्रश्न पत्र अपेक्षा से कठिन आब जाइ। तऽ घबराबय नहि चाही। बल्कि धैर्य राखै के जे प्रश्न पहिने आबैत हो। तकर उत्तर लिखबाक आरम्भ करबाक चाही।
बिलकुल प्रत्येक उत्तर लिखैत। समय हम ध्यान रखैत छी जे भाषा शुद्ध। रहे उत्तर स्पष्ट रहे आ आवश्यक बात नही। लिखी जाय ताकि परीक्षा के बुझबाबे मे सुविधा होय।
बिलकुल परीक्षा केवल स्मरण शक्ति नहि देखेत अछि। बल्कि विद्यार्थीक सोचबाक क्षमता। समज प्रस्तुतिकरण आ समय प्रबन्धन सेहो उचित मूल्यांकन करैत अछि।
बिलकुल हमसब। प्रश्नक उत्तर लिखि लेलाके बाद उत्तर पुस्तिके प्रत्येक पृष्ठ। ध्यान पूर्वक देखैत छी ताकि कोनो पृष्ठ। छुटलल नहि रहैत जाय अथवा कोनो। त्रुटि नहि रहै।
बिलकुल समय समाप्त होयबा से कुछ मिनट पहले। उत्तर पुस्तिकाक पुनः जाँच करब अत्यंत आवश्यक होइत अछि। कारण छोट छोट गलती सेओ अंक घटा सकैत अछ।
बिलकुल परीक्षा समाप्त भेटलाक बाद हम अपन। मित्र सबस प्रश्न पत्र पर। अनावश्यक विवाद नहि करै छी कारण। वितलक परीक्षा पर चिन्ता करब भविष्य लेल लाभदायक नहि होइत अछि।
हम हम घर पहुँच के पहिरे थोड़ा विश्राम करे छी तकर बाद अगले विषय। पढ़ाई शुरू करे छी जाहि से समयक कोनो हानि नही हो।
बिलकुल। हमर विश्वास अछि जे कठिन परिश्रम ईमानदारी नियमित अभ्यास आ। सकारात्मक सोच जीवनक प्रत्येक। परीक्षा मे सफलता दिलावक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभऽबैत अछि।
माता पिता, गुरुजनक आशीर्बाद विद्यार्थी लेल, अमूल्य धन होइत अछि। कारण, हुनक प्रेरणा से मनोबल बढ़ैत अछि। आ कठिन लक्ष्य सेहो सरल प्रतीत होइत अछि।
बिलकुल परीक्षा कदापि बोझ नै बुझबाक चाही बल्कि एकरा अपन ज्ञान क्षमता आ परिसर म देखबाक सुनहरा अवसर मानबाक चाही।
बिल्कुल, जे बिद्यार्थी प्रतिदिन समय पर अध्ययन करैत छथि हुनका परीक्षा नजदीक आबैते कोनो घबराहट नहि होइत अछि। आ ओ निश्चित रहैत छति।
समयक मूल्य बुझनिहार विद्यार्थी जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे सफलता प्राप्त करैत छति। कारन समय एक बार चलि गेल, लाक बाद फिर, घुरी के नही आबैत अछि।
बिलकुल। हम सबके परीक्षा कक्षा मे अनुशासन, सान्ति आ ईमानदारिक पालन अवश्य करबाक चाही। कारन, ई एकटा आदर्श विद्यार्थीक पहचान होइत अछि।
बिलकुल परीक्षा समाप्त भए गेलाक बाद अपन कमजोरी चीनिके ओकर सुधार करबाक प्रयास करऽ भविष्य सफलताक लेल अत्यन्त आवश्यक कदम अछि।
हाँ बिलकुल सही कहेलियौ। जे कोनो परीक्षा अपेक्षाानुसार नइ जाइ। त निराश नहि होयबाक चाही, बल्कि अपन त्रुटि से शिक्षा ले दोबारा उत्साहक संग तैयारी करबाक चाही।
सही कहलहु, जीवन मऽ सफल ओहि व्यक्ति बनत अछि जे असफलतास घबराइत नहि अछि, बल्कि ओकरास प्रेरणा ले आना बढ़ैत रहैत अछि।
सच्चा विद्यार्थी ओहि के कहल जाइत अछि जे ज्ञान प्राप्त करबाक उद्देश्य से पड़ैत अछि। केवल अंक प्राप्त करबा से लेल नै।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक परिक्षाक अनुभवक हमरा किछु नाम सिखाबैत अछि, जे भबिसत चुनरती सबहक मानल, करबाक शत्य प्रदान करैत अछि।
बिलकुल निश्चित रूप से परिश्रम धैर्य आत्मविशवास अनुशासन आ सकारात्मक सोच अपनाव से कोनो लक्ष्य असंभव नहि रहैत अछि।
बिलकुल सही केलउ। आइ एस एस परीक्षा बिषय पर विस्तृत चर्चा के बहुत प्रसन्नता भेल। कारण एहि चर्चासँ हमरा परीक्षा प्रति आओर सकारत्मक दृष्टिकोण प्राप्त भेल।
हमरा सेहो अहाँ संमवादक अत्यन्त आनन्द भेल। आ आसा करै छी जे हमसब अपन मेहनत आ लगनसँ प्रत्येक परीक्षामे उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करब।
बिलकुल सहि कहलौ।
अब हम नियमित अध्यन समयक सम्मान गुरुजनक मार्गदर्शन आ निरंतित परिसर मे संकल्प लेत छी। जाहिसँ भविष्य उज्ज्वल बनाय ओ जीबनमे आवश्यक सफलता प्राप्त होइ।
बिल्कुल परीक्षा समाप्त भेलाके बाद हमरा मनमे सन्तोषक अनुभव होइत अछि। कारण हम अपन सम्पूर्ण तैयारी परिश्रम आ आत्मविश्वासतक संग प्रतेक प्रश्नक उत्तर देबाक भरपूर प्रयास केने रहै छी।
बिलकुल सच कहलों। हमर विचारमे परीक्षा जीबनक एकटा महत्वपूर्ण पड़ाव अछि जे विद्यार्थी ज्ञान धैर अनुशासन आ कठिन परिस्थिति मे निर्णय लेबाक क्षमता सबक सही मूल्यकान करैत अछि।
बिलकुल ठीक तब धन्यबाद मित्र बाद मे बात होय।